ओ बढ़िआँ अपन कहियौ
ह अपनो ठीक अछि आओर भऽ गेलै नहेनाइ धोएनाइ
सुनेने सुनेने भऽ गेलै
अच्छा तब तऽ पूजो पाठ भइए गेल हैत
हँ सबटा चीज भए गेल छै आ बच्चा सब गेले चीज कुल बच्चा सब आओत तऽ उएह हम एगारह बजे सँ दू बजे तक कनि फ्री रहै छी
अच्छा तब आओर सब कहियौ आओर सब बढ़िआँ न
आओर सब बढ़िऑं
तऽ आइ काल्हि मे तऽ देखे रहल छियै कि भाषा तऽ बहुते एहन भाषा अछि जे भाषा लोक बजैए बहुत तरहके कतेक लोक जे छै से बाहर में रहलथि या गावो मे रहलथि तऽ आब जे छै से बहुतेक लोक जे छै से हिन्दी बैजिते छथि
हिन्दी बजिते छै
आ ओहिमे किछु किछु लोग जे एहन छथि जे इंग्लिशो बाजय लगलथि इंग्लिशो मिला देलथि
इगलिशो मिला देलै
तऽ बाहरके लोगके तऽ नियमे छै कि ओतऽ बाहर मे छथिन तऽ हुनका मैथिली नहि एतनि तऽ हिन्दी बजबे करथिन कियकि हुनका सभके जे छै अपन ओ बजयके नियम छनि
नियम छै लेकिन तैयो एहि पर हम ई गप कहब जे बाहरो मे अहाँ हिनकर माय बाप छथिन से तऽ अपन मिथिले के छथिन पहिेले बच्चा भेल छै तऽ आब कोनगो अपन बच्चा सब के जरूर सिखबियौ
जी जी एक
जरूर सिखेबियौ अपन अहाँके तऽ खूब सुन्दर मैथिली अबैएा बाजय अहाँके बच्चासभ बेर जे आइ अहाँ बजबै तऽ बच्चोसभ सीखत
जी एकदम सँ सिखथिन बच्चो सब सिखथिन तऽ उएह गप्प कहैके मतलब
शहरमे तैयो मैथिलीपर बेसी छै लेकिन गामेके घरके बच्चासभ सबटा हिन्दी बाजअ
जी त गामे घरक जे लोकोग जे अछि ने कि आइ काल्हि मे तऽ बाहरक लोक के तऽ बुझलयन का मैथिली जे नहि बुझै छथिन जिनका नहि आबै छनि ओ स्वभाविक गप छै ओ हिन्दीए बजथिन लेकिन मिथिला के की नियम अछि कि मिथिला मे जे अहाँ मै थिली मिथिलामे रहिके आ मैथिली नहि बाजब ई तऽ बहुत गलत बात अछि
बहुत कहे त छी हमरा तऽ आयल छले हमस छज्जा पर ने ओकरा कनि पैक करबै लए बजेने छलियै हे एल्युमिनियम वाला ओ एयलै तऽ ओ ओकरा हम पुछलियै जे अहाँके नम्बर जे रहै ओ हिंन्दी मे गप्प करऽ लागल तऽ फेरो हम कहलिय जे कियै अहाँ बाहर सँ छी की जे हिन्दीमे नहि हम तऽ एतुके जा तखन ने हिन्दी बजै मतलब मैथिली बजैमे लाज लगैया अहाँके अहाँके तऽ मैथिलीए मे ने बजबाक चाही
जी
कोनो कोनो दुकानपर जाइ छी तऽ हम कहियो हिन्दी पर नहि बाजब गाममे
जी नियम छै
आ दुकानदार सब अहाँके हिन्दी मे गप करतै जेकि बहुत गलत बात छै
जी एकदम से हेबाका चाही ई चीज के लेल तऽ हमरो जे अछि से एक दू गोट से बहस भऽ गेल छले हमहुँ अपन क्लासेमेट के बात कहि रहल छी क्लासो मे छलहुँ स्कुल गेल छलहुँ आब स्कूल मे सर छलखिन आ बुझलिय सर छथिन तऽ हिन्दी मे बजै छथिन
हँ ओकर टीचर के त जरूरत छै सभटा भाषा सिखेनाय छै इस्कूल मे ठीक छै इस्कूल कूल कॉलेज मे ठीक छै सबटा भाषा के ज्ञान हेबाक चाही
छै ने से मतलब सरे सब सने जे छै से बाजि सकै छियै सर बजै छथिन तऽ हुनका सने मतलब बहस नहि करबौ जे कहथिन हुनका जवाब देबै आ बाँकी सहेलीसभ छलए एगो दूगो तऽ हम एगो दूगो सहेली संगे अपन मैथिली जे छै अपन मैथिलीएमे बजलहुँ तऽ एगो दूगो लड़की हमरा कहय लगलथि कि जे अहाँके हिन्दी नहि अबैए बजल? हम हुनका कहलियनि जे नहि हमरा हिन्दी नहि अबय बजब तऽ हमरा मजाकड़ उरबे लगलैत हम कहलियनि जे हिन्दी बहुते कॉमन छै हिन्दी आब सबके होइ छै बजल के एहन छथिन जे हेतै ज मतलब हिन्दी नहि हेतै बजल लेकिन हमरा हिन्दी नहि बजयके कारण अछि जे हम मैथिली मिथिला मे रहि कऽ अपन मैथिली भाषा छोड़ि कऽ आ हिंन्दीमे बाजू कतो हम कोनो अमेरिका लंन्दन मे तऽ नइ छी कोनो हम अमेरिका लंदन कोनो शहर मे तऽ नहि छी जे हमरा मैथिली नहि अबैए बजल जे मतलब हिंन्दी नहि अबय बजल जे हम मैथिली मे बजै छी मिथिला मे रहि के मैथिली नहि बाजब ई तऽ बहुत गलत बात अछि एना मे तऽ अपन मिथिला के मैथिली भाषा लुप्त भऽ जायत न
लुप्त भऽ जायत एना जे हँ हिंन्दी के जतय छै ततय हिन्दी बाजू स्कूल कॉलेज चलू टीचर सब सही बात छै
जरूरत से जादा नहि जरूरत जतबी अछि ओतबे बाजू ने मिथिला में रहके
तऽ कम से कम अहाँ मैथिली मे गप्प करू मैथिली मे बाजू अपन संस्कार तऽ नहि बिसरियो
हुनका सने हम इएह गप कहलियनि
आइ काल्हि देखियो अहाँ एरोप्लेन मे कए दरभंगामे मतलब एरोप्लेनके बनलैए ततो मैथिलीके भाषाके प्रयोग कैल गेल छै
ओतय अहाँ के सभटा मैथिली मे अहाँ के बाजअ एनाउंसमेंट जे करै छै तऽ सभटा मैथिली मे करै छै अहाँ स्टेशन पर चलि जाउ सभटा मैथिली मे कहत हिंदीओ मे कहत लेकिन मैथिलिओ मे कहत
जी
तऽ ईसभ चीज के हेबाक चाही
हेबाक चाही आ आब तऽ अपना सबके मिथिला मे देखैत छियै बहुत पहिले आब ने ई बहुत पहिले से छै कि मैथिली मे गीत बने अछि
बहुत बहुत नीक लोकगीत होइत छलै हेँ तऽ हमहूँ सभ सुनैत रहै छलियै आठ बजे मे दू बजे मे लोक गीत होइत रहे छले कतेक सुन्दर लगैत रहै छले रेडियो पर आब तऽ रेडियो लू प्त भऽ गेलैया
लुप्ते भऽ गेल रेडियो तऽ हमहूँ सभ देखने छी लेकिन हमरा नहि लगैय कि आबयवला समयमे आबक जे पीढ़ी के बच्चा सभ हैत जे ओ नामो सुनथिन तऽ कहथिन जे ई रेडियो होइ की छै जी
ओ म्यूजिक सभ लगा लेकिन लेकिन रेडियो के जे आनन्द छलैए
बहुत आनन्द छलनि कियाकि रेडियो हमहुँ देखने छियै रेडियो पर गाना सभ दै छला तऽ अर्थिंग पकड़ै के चलते कतहु जतऽ अर्थिंग पकड़लक ओते मतलब धऽ कऽ रख ने रहु रेडियो के हटाउ ने
आ पहिलुका लोक सभ पहिलुका जे हमर हुनका सभ के देखियै नानाजी सभ के तऽ रेडियो बजबै साढ़े सात बजे समाचार होइत रहै छलय समाचार सुनते सात से आठ तखन खेनाइ कते के रेडियोए त माध्यम बुझि जाइ छलखिन साढ़े सात बाजि गेल
अच्छा समय बान्हल हेतऽइन
समय बान्ह छले आठ बाज गेल समाचार भऽ गेल चलू आब खेनाइ खा लिय आठ बाज गेले किया तऽ भोरे उठनाइ रहै छले आ आबक लोक सभ के तऽ कोनो सुतै के कोनो छैे है नहि एक बजे सुतत दू बजे सुतत कोनो ठेकाने नहि छै कोनो चीज
आब कोनो समयए नहि रहलैन आब सभ किछु के लुप्त केने जाइ छथिन आ ईसभ वजह से जे स्वास्थ्य बिगड़य के इहो सब एकटा
इहो इहो सब एकटा कारण छै बहुत कारण छै बहुत कारण छै अपच रहि जाइ छै खेनाइ पिनाइ हर चीज आ पहिले टाइम बान्हल रहै छलै आठ बजे मे खेनाइ के भोरे मे तब अहाँ जलकेी करू फेर एगारह बजे तक खेनाइ खा लिअ फेर तीन बजे मे बेरहट सब खाइ छलै हमरा सबके याद अछि हमरा सबके बेरहट राखल जाइ छलै ओकरा बेरहट कहै छलै जे बाद दैल जे बनल से राखि दियऔन झाँपिकऽ
अच्छा
तऽ ओसभ खेतै
अच्छा
तऽ फेर हमसभ सभ मिलके खेललहुँं आब बेरहट कोइ बुझबो करतै कोइ नहि बुझते
नहि बूझते सही बात छै कियाकि अपने सँ लोक अपने चीजके जे छै से विलुप्त केने जाइत छथि
विलुप्त केना आ जाहिसँ कि बहुत नीक छलै व्यवस्था जे छलै पहिले
जी
पिनाइके बहुत नीक छलीया
जी कुछ
तीन बजे कह आठ बजे फेर राति मे खा पी के सुति रहू आ आइ काल आब भो गेले या जे अहाँके डॉक्टरो मना कऽ दै छै अहाँ साँझ के बाद न नहि कह लेकिन ईसभ चीज गलत चीज छै अहाँ खेबो नहि करब सेहोसँ शरीरपर फर्क पड़त बहुत फर्क पहिले कहै छले राति मे नानी माँ सब से सुनियनि गप जे राति मे नहि खायब तऽ एक चिड़िया मांस के कमी भऽ जायत
जी ई चीज हमरो सब के नानी कहे छले जी के नहि खााय छलो नाटक कर छल खाय मे जे नानी आय भूख नहि लागलै नहि खायब त नहि नहि आइ कनो खा लिय अहाँ एक के कर खाउ लेकिन खाउ नहि जे खायब त अहाँ के एक मास के बगडा के जे नइ लोक कहै छै से
हँ हँ माउस के बगरा कऽ कम भऽ जा
कम भ
तऽ पहिले से जे आब लोक कहैत छै बहुत गोटाके कतहु देखैत छियै जे सात बजे सँ पहिले खा लिअ ओकर बाद नहि खाउ लेकिन से नियम नहि भेल नियम अयमे ई भेल राइतोमे खाउ हल्का खाउ
हलके नहि बेसी भारी भोजन करू
आ कते गोटा अहाँके खेनाइयए नहि य हम सलाद पर रहब नहि सएह से तऽ बिमारी फैले छै
ह बीमारी बिमारी घर
बिमारीे के जड़ि सएह छी अहाँ भात रोटी नहि खाय बाहरी चीज खैब तऽ बिमार तऽ हेबे करब ने
हेबे करब सही बात छै
त भात रोटी खाउ ऊपर से हँ कहियो काल चलि जाइ छी कहियो काल पिज्जो बर्गर खाउ जे आइ काल्हि चलि गेलै
जी ई सबके समये पर नीक लागै छै ने कि सप्ताहमे एकसँ दू दिन खा लियअ बारिक चीज लेकिन नहि जे घरक चीज अहाँके मतलब जे हेबाक चाही पॉजिटिव से खाउ तऽ खाइयो पियके कोनो कम नहि छै लेकिन जे छै ने लोक जे छै त सब किछ के अपने से बिगाड़ने चले चाहे
बिगारने चलि जाइ छै सैएह बजैत छै
जी तऽ आब तऽ मि मैथिलियोमे देखियौ जे कतेक कतेक नीक नीक गीत निकलि गेल जे बहुते लोक बाहरो के लोक छथि जे मैथिली गीत सुनऽ लगलथि कियाकि नीक लागऽ लगलनि हुनको सबके
बहुत नीक बहुत कते गोटा शहरो सब मे छथिन जे अहाँके व्यवहार देख कऽ हुनका सभके बहुत नीक लगै छै लेकिन अहाँसभ करबै व्यवहार तखन न ह लेकिन हुनके सब जेका व्यवहार करऽ लगबे तऽ की नया रहत
कुछ न‌ए नहि रहत सभटा एक रंग लागऽ लागत
सबटा एक रंग लागत तखन की बुझत उएह सब
ऽ जी
जे सब बजै छै
जी एखन मैथिलीये गीतसभ एते सुन्दर सुन्दर नीक निकलल हेन जे सुनयमे एतेक नीक लागत ने जे ओहिके आगेमे हिंन्दी गीत ने अहाँके फेल भऽ जायत
किछ ने किछ मिथिला मैथिली गीत अहाँ लगा दियौ तऽ एहन सुन्दर लागत
जी एकटा जे गायक छथि अपने सबके दरभंगा दिसनका अमित झा से बहुत नीक गीत ले ओ गाबै छथि
हँ हुनका तऽ अद्भुत गीत रहैया अमित झा अमित झा त अमित झा के कनियो आप बड सुदर गाबऽ लगलखिन है
जी बहुत नीक हुनका संगेऽ ओ तऽ ओ त ओना गायक नहि छलथि जे
गायक नहि छलथि है लेकिन हिनके संग संग ओहो करय लगलखिन
हिनके संग रहिके बहुत नीक ओहो गाबऽ लगलथि आ अमित झा तऽ अपना सब के मिथिला में कुछ ज्यादे प्रसिद्ध भ गेलथि
बहुत प्रसिद्ध भऽ गेलैथ अमीत झा हुनकर गीतो सभ बड सुन्दर सभ रहै छै
सुने मे एतेक नीक लागत ने जे अहाँ के हिन्दी गीत सुनैके
नहि सुनैके मोने नहि हम तऽ बेसी काल मैथिलीये गीत सुनलहुँ कखनो क हैत जे पुरण टा फिल्मी गीत लगा दै छियै ने तऽ हे जे मैथिली गीत के अलगे आनंद छै
जी आ हमरा तऽ नियमे बनि गेलै जे हम जे खाना बनबै ला जे घुसब भनसा घरमे तऽ मैथिली गीत अमित झा के लगा देब आ सुनैत रहब आ तब बनबैत रहब बड्ड हमरा मोन लागऽ लगल मैथिली
मैथिली गीत तऽ बड्ड नीक छै
जी तऽ नीको बड़ लागै छै तऽ इएह सभ सँ जे छै जी बड मनोरंजन तब इहाँ सबसँ जे मैथिलीये गीत जेनाकि इहा गायक अपन छथि अमित झा बनबै छथिन तऽ लोक बाहरोके लोक एहन नहि छै कि नहि सुनैत हेथिन आ नहि बुझैत हेथिन
से सभ सुनै छै पूरा देश विदेश सब सुनै छै
इहाँ से मिथिला के जे छै से जागरूक हेतै ने कि अरे ई तऽ मैथिली मे गीत भऽ रहल छै कोन भाषा छै
किया अपने अपन सभ्यता देखियऔ न अपन गीत सुनू अपन मिथिलाके वर्णन सुनू
मिथिला के जागरूक हेतै नहि कि बाहरे के लोक कहतै अरे ई कोन भाषा मे गाना भ रहल छै तऽ जे बुझतै ओ कहतै कि अरे ई तऽ मैथिलीमे भऽ रहल छै ई तऽ मिथिला के गीत छियै